नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार क हाल चाल छै
सब ठीक छै मित्र अपन बताउ
हमरो सब ठीक छै तो आइ हम भारत की नदी सब के बारे मे चर्चा करे चाहे छी ठीक छै
हँ म मिित्र
कली भूगल पढ़े समय भारतक नदी सबक बारेमे पहिलियो मुदा हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भारत मे नदी सबके केवल पानिक के स्रोत न बल्कि जीवनक आधार किए कहल जाइत अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल भारतक नदी सब हजारो वर्ष स्ग मानव सभ्यताक आधार रहल अछि पीबाक पानी खेती व्यापार याताया संस्कृति आ धार्मिक जीवन सभके नदीसभक अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान अछि
सच कहू त अधिकांश प्राचीन सभ्यता सेहो नदी किनार पर विकसित भेल
हँ कारण नदी जीवनदैत अछि उपजाउ माटी सिंचाई मछली परिवहन आ बसोबास सब नदी किनारे संभव भेल
हमरा लगैत अछि जे गंगा रिवर भारतक सबसे प्रसिद्ध नदी अछि
हँ मित्र बिलकुल गंगा केवल एक नदी नहि बल्कि करोड़ो भारतीय लेल आस्था संस्कृति या सभ्यता प्रतीक अछि
हरि हम यमुना रिवर के बारे मे सेहो पढ़लियो ई गंगा के सब स़ग जुड़ैत अछि
हँ यमुना गंगा पर प्रमुख सहायक नदी अछि प्रयागराज में गंगा युना आ पाणिक सस्ती संगम बहुत प्रसिद्ध अछि
सच कहू तऽ भारत मे प्रत्येक पेघ नदीक अपन इतिहास आ महत्व अछि
हँ मित्र सही केहलो ब्रह्मपुत्रन नदी गोदावरी नदी कृष्णा नदी नर्मदा नदी आ अन्य सभ सभ नदी सेहो देशक विकासमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि
हमरा लगैत अछि जे खेती सभसे बेसी नदी पर निर्भर करैत होय
बिल्कुल भारतक अधिकांश कृषि सिंचाइ नदी आ ओकर नहर प्रणालीपर आधारित अछि एहि कारण नदी के किसानक जीवन रेखा सेहो कहल जैत अछि
कल्ही मे पढ़ लियऔ जे नदी से बिजली सेहो बनावल जाइत अछि
बिलकुल जल विद्युत परियोजना द्वारा नदीके बेहतर पानि स स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कयल जाइत अछि जाहि संग लाखो घरमे बिजली पहुँचाबैत अछि
सच कहू त नदी केवल प्राकृतिक संसाधन नहि बल्कि आर्थिक विकासक आधार सेहो अछि
बिल्कुल उद्योग पर्यटन मत्स्य पालन व्यापार आ परिवहन सभमे नदी महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे नदीक के संरक्षण बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल यदि नदी प्रदूषण भर जाए तऽ पानि खेती स्वास्थ्य आ पर्यावरण सब प्रभावित होयत
हँ कल्ही हम सोचि रहल छलहुँ जे प्रत्येक नागरिक के नदी स्वच्छ रखबाक जिम्मेदारी निभाबयके चाही
हँ प्लासस्टिक नहि फेकनै गन्दगी नैकरनाै रसायन प्रदूषण रोकनाइ आ जल संरक्षण ईसभ बहुत आवश्यक अछि
सच कहू त नदी सब बिना भारतक विकासक कल्पना कठिन अछि
बिल्कुल नदी भारतक प्रकृति संस्कृति अर्थव्यवस्था आ सभ्यताक सभसँ महत्वपूर्ण आधारशिला अछि
सही केहलीयै छतयए भारतक नदी सब केवल जल धारा नहि बल्कि जीवन संस्कृति कृषि ऊर्जा पर्यावरण इतिहास आ आर्थिक विकासक आधार छति यदि हम सब मिलिक नदी सबक संरक्षण करब तऽ आने वाला पीढ़ी सेहो स्वच्छ पानी हरित पर्यावरण आ समृद्ध भारतक लाभ उठा सकत
सही कहले कहली हम भारतक प्रमुख नदी सबक महत्वपूर्ण बुझावत मुद्दा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भारत नदीसभ आखिर उत्पन्न कतय से होइत छी कि सभ नदी एक ही स्थान से निकलैत छथि
बिलकुल सब नदी एक स्थान से नहि निकलै छथिन भारतक अधिकांश नदी सब हिमालय से निकलै छथि जबकि किछु नदी प्रायदीपीय पठार से उत्पन्न होइत छथि
बिल्कुल सच कहू तऽ हिमालयमे भारतक जल भण्डार कहल जाइत अछि
बिलकुल हिमालय पर जमै बर्फ धीरे धीरे पिघलेत अछी जाहि सेे गंगा यमुना आ ब्रह्मपुत्र जेका नदी सब वर्ष भरि पानी प्राप्त करैत रहै छथि
हमरा लागैत अछि जे एहि कारण हिमालयनी नदीसभमे सालभरि पानी रहैत अछि
हँ हिमालय नदी सबके पेरेनियल रिवर अर्थात बारह मासी नदी कहल जाइत अछि कारण एहि मे बस बड़ी जल प्रभाह रहैत अछि
कल्हि हम पढ़ेलहुँ जे दक्षिण भारतक नदी सब अ अलग प्रकारक होइत छथि
बिलकुल दक्षिण भारतक अधिकांश नदी बर्ष पर निर्भर करै छथि मानसून मे एकल जल स्तर बढ़ैत अछि आ गर्मी मे कतेको नदी जल कम भरि जाय छथि
सच कहू त प्रकृतिक अलग अलग क्षेत्रमे अलग अलग व्यवस्था देने अछि
हँ एहि कारण भारतक भूगोल बहुत विविधता पूर्ण मानल जाइत अछि
हमरा लागैत अछि जे नदीसभ केवल पानि नहि बल्कि उपजाउ माटी सेहो लागैत अछि
बिलकुल नदी पहाड़ से बहोत समय मट खनिज आ पौषक तत्वो लैत आबैत अछि एहि कारण नदी किनारक मैदान बहुत उपजा बनैत अछि
कल्हि हम गंगा मैदानक बारेमे पढ़लहुँ जे बहुत उपजाउ क्षेत्र कहल जाइत अछि
हँ गंगा ब्रह्मपुरत्रक मैदान विश्वक सबसे उपजाउ क्षेत्र सबमे से एक मानल जाइत अछि जते धान गेहूँ गन्नाा आ अनेक फसलक खेती होइत अछि
सच कहू तऽ भारतक खाद्य उत्पादनमे नदीसभक बहुत पैघ योगदान अछि
बिलकुल यदि नदी नहि रहत तऽ एतेक फिर कसी व्यवस्था सम्भव नहि होइत
हमरा लागैत अछि जे नदीसभ पर्यटन लेल सेहो महत्वपूर्ण छथि
बिलकुल सही कहलियौ अनेक धार्मिक स्थल प्राकृतिक सौन्दर्य नौकायान घाट आ पर्यटन उद्योग नदी सब पर आधारित अछि
काल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे नदीसभक संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि अछि
बिलकुल प्रत्येक नागरिक के जल बचावने य नदी में कचरा नहि फेकये प्लास्टिक उपयोग कम करनाइ आ पर्यावरण सुरक्षित रखबाक प्रयास करबाक चाही
सच कहु तऽ स्वच्छ नदी स्वच्छ समाजक पहचान होइत अछि
हँ स्वच्छ नदी से स्वच्छ पानी भेटत अछि आ स्वच्छ पानी स्वच्छ जीवनक आधार अछि
हमरा विश्वास अछि जे हमसभ नदीसभक सम्मान करब तऽ प्रकृति सेहो हमर रक्षा करत
बिल्कुल नदी केवल वर्तमान पीढ़ीक नहि बल्कि आने वाला पीढ़ीक अमूल्य धरोहर छथि हुनकर संरक्षण सबक साझा जिम्मेदारी अछि
भारतक नदी सब हिमालय वर्षा आ प्राकृतिक जलचक्र अनुपम उपहार छथि ई कृषि पर्यावरण पर्यटन ऊर्जा संस्कृति अर्थव्यवस्था मानव जीवनक आधार छथि यदि हम वैज्ञानिक सोंच जनजागरूकता आ सामूहिक प्रयास संग नदी सं सभक संरक्षण करब तऽ भारत विकास आ प्राकृतिक संतुलन दुनू सुरक्षित रहत
बिलकुल कल्ही हम नदी सभक उत्पत्ति आ उपयोगिता बुझलियै मुदा आब हमरा जनबाक इच्छा अछि जे वर्तमान समय मे भारतक नदी सबके कोन कोन समस्या सभक सामना करबाक पड़ि रहल अछि
आजुक समय मे भारत अधिकांश नदी प्रदूषण प्लास्टिक कचरा औद्योगिक अवशिष्ट घरेलू गन्दा पानी, अवैध बालू खन्ना आ जंगल कटबाक कारण गम्भीर चुनौती सभक सामना करत रहत छै
बिल्कुल सच कहू त नदीक पानी दूषित भए जाइत लाखो लोकक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़त।
बिल्कुल प्रदूषित पानिक कारण जन जनित रोग बढ़ैत अछि मछली मरैत अछि खेती प्रभावित होइत अछि आ पूरा परिस्थितिक तन्त्र कमजोर भऽ जायत अछि
हमरा लगेत अछि जे औद्योगिक प्रदूषण सेहो एक एक कारण होयत
किछु उद्योगिक बिना शुद्धिकरण रसायन अवशिष्ट नदी पर छोड़ दैत छथि एहिसँ नदीक प्राक तिक संतुलन बिगड़ जाइत अछि
बिलकुल बिलकुल, कल्हि हम पढलियो जे प्लास्टिक प्रदूषण सेहो नदी सब लेल बहुत खतरनाक अछि
बिल्कुल, प्लास्टिक आसानी सँ नष्ट नहि होइत अछि। ई नदीक प्रवाह रोकैत अछि। जल जीव सबके नुकसान पहचाबैत अछि आ समुद्री धीरे पहुँच जाइत अछि
सच कहुँ तो ई समस्या केवल भारत नहि बल्कि पूरा विश्वक चुनौती बनी गेल अछि
आब जल प्रदूषण आज वैश्विक पर्यावरण संकट सभमे एक मानल जाइत अछि हमरा
हमरा लगैत अछि जे जंगल कटबाक कारण सेहो नदी प्रभावित होयत
हँ मित्र जंगल वर्षाक पानी मे धरती मे समावित करत सहायता करैत अछि। जंगल कम भेलास बाढ आ सुखाक सम्भावना बढ़ैत अछि आ नदीके प्रवाहो प्रभावित होयत अछि
कल्हि हम बालू खनक बारे मे सेहो समाचार मे देखलि।
अत्यधिक अवैध बालु खन्ना संग नदीक तल बदलि जाइत अछि किनारा कमजोर भए जाइत अछि आ बाढ़िक खतरा बढ़ि सकैत अछि
सच कहूँ तो प्राकृतिक संग अत्यधिक छेड़छाड़ अत्यंत मानवक लेल हानिकारक सिद्ध होइत अछि
बिल्कुल प्रगति हमेशा सन्तुलन चाहैत अछि यदि मानव अति करैत अछि तऽ प्रगति अपन ढंगसँ प्रतिक्रिया दैत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे सरकार नदी संरक्षण लेल किछु विशेष योजना सेहो चला रहल अछि
बिलकुल नदी सफाई सेवा संशोधन यत्र वृक्षारोपन जनजगरूकता अभियान आ प्रदूषण नियन्त्रण जकाँ अनेक प्रकास लगातार कयल जा रहल अछि
कलि हम सोचि रहल छलहुँ जे यदि नागरिक सहयोग नहि करता तऽ सरकार अकेले सफल नहि भए सकता
बिल्कुल मित्र प्रत्येक नागरिक के नदी मे कचड़ा नहि फेकबाक, प्लास्टिक उपयोग कम करबाक, पानी बचबाक आ पर्यावरण सुरक्षा रखबाक संकल्प लेबाक चाही।
सच कहू तो नदी बचत तखनीये भविष्य सुरक्षित रहत
हँ सुरक्षित नदीसँ अर्थ अछि स्वस्थ्य पर्यावरण स्वस्थ नदी मजबूत कृषि आ समृद्ध समाज '
हमरा विश्वास अछि जे यदि हम सब मिली के प्रयास करब तऽ भारतक नदी सब फेर से स्वच्छ आ जीवनदायनी बैन सकत छथि
बिल्कुल सामूहिक जिम्मेदारी वैज्ञानिक सोच पर्यावरण संरक्षण आ जन भागीदारी संग नदीसभक भविष्य सुरक्षित कियेल जाइत सकैत अछि
सही कलियै भारतक नदी सब केवल प्राकृतिक संसाधन नहि बल्कि राष्ट्रिक जीवन रेखा छथि प्रदूषणक जंगल कटनाइ जलवायु परिवर्तन आ अवैध गोहन से हुनकर संरक्षण करनाइ प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य अछि यही हम आइ सोचैत भयके कठ कदम उठाबै तखनी आने वाला पीढ़ी केँ स्वच्छ नदी स्वच्छ जल आ स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध भाय जय
बिल्कुल मित्र कल्हि हम नदी सभक समस्या संरक्षण केँ बारेमे पढ़लहुँ मुद्दा अब हमरा जनबक इच् छा अछि जे भविष्यमे भारत अपन नदी सबके कोना सुरक्षित रखैत सकैत अछि आ आधुनिक तकनीक सेहो कैय सहायता करत सकैत अछि
बिलकुल आधुनिक तकनीक नदी संरक्षण मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि सैटेेलइट निगरानी ड्रोन सर्वेक्षण जल गुणवत्तापूर्ण जाँच मशीन आओर डिजिटल मान मॉनिटरिंग प्रणाली द्वारा स्थिति पर लगातार नजर राखल जा सकैत अछि
बिलकुल मित्र सच कहू तो यदि समय पर प्रदूषण जानकारी भेटी जाय तऽ पेघ नुकसान होबाक संग बचाओल जा सकैत अछि
बिलकुल वैज्ञानिक तरीका से नदी पानी प्रभाव प्रदूषणक आ पर्यावरणीय परिवर्तन लगातार अध्ययन कैल जाइत अछि जाहि से समय केँ सुधारक कदम उठाओल जा सकै
हमरा लगैत अछि जे वृक्षारोपण सेहो नदी संरक्षण महत्वपूर्ण उपाय अछि
हँ नदीक किनार पर अधिक सँ अधिक गाछ लगाओल जाइ तऽ मटीक कटाव कम होइत अछि भूजल स्तर बढ़ैत छै आ नदी प्रकृतिक संन्तुलन बनल रहैत अछि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे बरसाक पानिमे संग्रहित करनाइ सेहो आवश्यक अछि
बिलकुल बर्षा जल संचयन से भूजल पुनर भरण होइत अछि जाहि से गर्मीक समय मे नदीक सब मे जल उपलब्ध रहबाक सम्भावना बढ़ैत अछि
सच कहू तो पानि बेचनाइ केवल सरकारक नहि बल्कि पिवारिक जिम्मेदारी अछि
हँ यदि प्रत्येक नागरिक पानि कऽ दुरुपयोग रखत तखन भविष्यमे जल संकट बहुत हद तक कम कएल जा सकैत अछि
हमरा लागत अछि जे विद्यालय सेहो नदी संरक्षण शिक्षा देल जयबाक चाही